पाँचच ठीक द देल लन
मिल गेल भेट गेल पाँच गो तऽ तीस तीस गो आ ने गेल
हँ हँ ती स आे
अच्छा ठीक हइ बहुत निर््मण बात हऽ
ह
एक एक दना दे देलक बहुत निमबल बत है
हँ अे अ
दू दिन तीन दिनके अथी नहि
हँ
आँ
त टाइम कमी ह
समय कम याद तऽ एक मिनट पूरा करौ ने एक्को मिनट समय नहि देबै तऽ एक मिनट करके दियौ ने कम से कम
हँ एक एक मििनट हँ दइए परत
नहिे ब त न मरे ग क काल पूरा केल क
आ बात करे होबै
हमे हमे हमरा घरे मे मोबाइल है को